बढ़िया अछि अहाँ अपन कहू
हमरो ठीक छै आओर सब की भऽ रहल छै
बस बैस कऽ एखन गप लगा लड़ा रहल छी आओर क ई करब अहाँ कतऽ छीयै एखन
हम तऽ घरे पर छी एखन बस कनि नहा सोना फिरीभेलो
कहै छै पानि तानि पड़लै या कि नइ किछो
पैन‌ तऽ एआ गर्मी तऽ मुदा बहुत छै लेकिन तैयो आइ कनि मौसम ठीक कने अछि बड्ड छै अहाँ कतऽ छी
हम एखन कनि दरभंगा दिस एल छी तऽ ईमे हय ह ह कनि काज आयल छलहु हे तऽ आओर कहियो आम ताम छै कि नहि फड़ल गाम मे
आम ताम तऽ ऐबेर खाइेए जोगरक ऐ ओतेक तऽ ने कहबै तहन खाय जोगरक छै कनिए मनिए आओर‌ अहाँ दिस छै कि नहि छै
हँ हमरा दिस तऽ एकदम खूब आम पूरा आमे आम मत मतब खूब अइबेर आम मतलब एते आम छै ने
अरे बाप रे बा तहन तऽ बढ़िआ ह तहन तऽ अहाँ खूब करू या आम खा कऽ
ह ओर सब कहियौ तखन की सब भ रहल छै
आओर सब तऽ एहन किछु नहि भऽ रहल छै एखन बस ई छै जे खेनाइ पिनाइ आब बनायब नीक नीकोत तनि बनायब खायब सभगोटे अहा आइ की खायब
आइ बनते आलू प परोड़के तरकारी
अच्छा लेकिन आइ हम तऽ बना रहल छी अरिकोंच के तरकारी बुझले अहाँ के जे मिथिलामे कते फेम ई प्रसिद्ध अछि
अच्छा हमरा ओल खाायके मोन भऽ रहल य आरकोच ने
लेकिन ओलके तऽ एखन अपनासभ दिसँ एखन ओल भेटबो करत नीक कि नइ
अच्छा
ओल के तऽ एखन मौसम नहि हय
ह हू चलू तहन फेर
सब के विधि मिथिला मे अनोखा अछि ओकरा सिलौट पर पहिने धो धा कऽ ओकरा सिलौट पर पहिने ओ ओलोढ़ीसँ ओ बनायल जाइ छै आर ओइ के बाद फेर ओकरा नीक सब बना मिथिला मे तऽ ई बहुत प्रसिद्ध
तऽ गाममे भोज भात होइ छै कि नहि एखन
भोज भात तऽ एखन छेलैए आ फेर हेतै एखन हेतै होबयबला छै भोज भात
कियाकि कियो गोटा मरले य कि मरे बला भोज ई कि उपनैनवाला
ने ने एखन उपनयन वाला तऽ नै देखाइया कतहु
अच्छा ठीके हूं हूं हूं
आर सब अहाँ सुनाउ नया ताजा किछु
नइ हतास जात तऽ कोनो नइ लेकिन उएह जे आमे के सीजन छय है हम खा रहल छी आओर की करब नींन्द लागैया खा खाकऽ खाली
से बात तऽ छैहे आर कतौ घूमऽ तूम लए नइ जायब
घूमल लय मिथिला हाट जेबाक अछि
मिथिला हाट एतय तऽ अहाँके मिथिलाके बहुत चीज भेट जैत
ह मिथिला हाट जेबाक घुमै लऽ
हूँ और कपिलेश्वर स्थान सेहो अपना में मिथिला में बहुत प्रसिद्ध अछि
हूँ
कए बेर ओतऽ हम गेलो आयल छी
अच्छा हम तऽ एको बेर नय ओना गेलहुँ हे लेकिन जायब
अच्छा तऽ ओतय लेकिन सभगोटेसँ एकबेर जेबाक चाही एखन छुट्टियो छय सभके गर्मी के छुट्टी भेटल छय त सबके जयबाक चाही महादेव मंदिर
हं अच्छा ई एप के ई एऐप पर खाली ई ऐप के बारे में कत से जानकारी प्राप्त भेल
ई ऐप के बारे मे तऽ जानकारी भेटल हमरा हमर एकटा बहिन छथि हुनके द्वारा जे ई मैथिलीे के केना सब लोक जनथिन कियाकि गूगल पर अहाँके हर भाषा तऽ भेट जैत लेकिन अहाँके मैथिली में शुद्ध नइ भेट पात तऽ वएह चीज दुआरे ताकि जे लोक मैथिली जानैत छथिन ओ कमसँ कम नीकसँ बाइज कऽ आर अय पर दथिन लोकके मिथिलाके लेल नीक जानकारी भेट पाबइ
हूँ आइ काल्हि तऽ बहुत रील सब सेहो मिथिलांचल में क्रिएटर सब भे एक सेक रील देख लेबै तऽ खाली वएह सब देखखले मिथलेवाला रील आबे छय
से बात
बहुत जाददा क्रिकेटर भऽ गेल छै मिथिलाञ्चल के आब